हँ
एखन हम अहाँसँ बात कर सकै छियै फ्री छी अहाँ
हँ हम फ्री छी
ओर केहन छियै अहाँ
हम तऽ ठीक छी अहाँ केहन छी
हम ठीक छियै अहाँके नाम की छय
हमर नाम आयुष
अच्छा आयुष ठाकुर छियै यहाँ
हँ हम आयुष कुमार ठाकुर
कोन से गाम से छीयै अहाँ
हम अमउजा बेल्हा
कहाँ सँ
आ मौजा खोपा चिन्है छियइ
खोपा छै नइ एना केओ जगह बताउ जेना मधुबनी भए गेल दरभंगा भऽ गेल एना किछो बताउ झं्झारपुर हँ हँ झंझारपुर बुझलहुँ
झंझारपुर स छियै
गमा अहाँके ओ मर साइड लगमा गाम हैत न झंझारपुर साइड
हँ उर लगमे गाम छय न
हँ अच्छा नीक छै ओर की करै छै अहाँ आयूष
हम एखन राजस्थान में रहैत छी पढ़ाइ करैत छी
अच्छा अहाँ राजस्थानमें रहै छियै फैमिली अहाँके ओतहि रहैएा गाममे
नय एते छथिन पापा मम्मी आ बहिन एते रहै छै
अच्छा अहाँ सबगोटा उम्हर रहै छियै राजस्थान में नीक छै की पढ़ै छियै यहाँ
एखन तऽ हम एगारहवीं में छियै
अच्छा एखन अहाँ एगारहवी में छियै बड़ नीक बात छै और कैसे पढ़ाई करे छी मतलब कॉमर्स अचछा छियै साइंस आपआर्टस साइड से छी की कोमर्स स छियै
हाँ
अच्छा राजस्थानमें कम्हर रहैत छै अहाँ जयपुर साइड
राजसथान नय भेलवड़ा
भेलवाड़ा
हँ
अच्छा ये अलवर साइड
हँ हँ
बुझलीयै बुझलीयै तो राजस्थान और थोड़ा हरियाणा के टच भऽ जाइ छै न
हँ।
हँ निक छै तब तऽ और आयुष दिस्सुर्ब नहि केलहूँ ने की करे छलहुन हे
नहि ओएह हम ग्रुपे मे मैसेज चेक कर रहल छलियै ई हमर मौसी छलखिन न जे मौसी हमरा बतेने छलखिन काल जे एना एना काज छै तन फेर हम जड़ ल
अच्छा, अच्छा निक छै ओर आ गेलहुँ स्कूलसँ
हँ स्कूलसँ तऽने कनि देर पहिले अल
बहिन बड़ छै कि यहाँ बड़ी छै।
हम बड़ा छी
अच्छा, अहाँ बड़ा छै बन छोट छै अहाँकेँ बेसी या थोड़ा
बेसी छोट छै, चारि पाँच सालके छोट छिय ब
पाँच साल के हि निक छै तब तऽ
हँ।
तखन सभ लोकोग गाम ओते रहै छै गाममे केओ रहै छथिन अहाँकेँ दादी दिया।
मे दादी दादी छैहे ने
गाड़ी छैये नहि मतलब आहाँ सभ उमरे रहे छी गाम बस आना जाना होइया
हँ।
अच्छा निक बात छै आओर कहियौ आयुष किछु अपन उमर के
ओर हवा उमहर तऽ द एतुका खाना तऽ दाल बाट फेमस छै। दयालऽ बाटी चूड़म
हँ, दाल बाटी चोरम त छै अहाँ गामके कि कि पसन्द य
ख तऽ बस तुका सभसँ मंन्दिर फेमस या खाटो श्यामजी
हँ खाटू से हम नजदीक पड़े ह ने अहाँ सभके आ बालजी भी तऽ नजदीक पड़त है।
ह कि कहै छी कोन तऽ नाम छै
हँ, मेहीवाला जी मेहन्दीपुर वाले वाला जी
हँ एते छथिन कनिबे दूर छै एतयसँ
अच्छा। अब कि करबै आगे ट्वेल्थके बाद
ट्वेल्थके बाद सीए फाउंडेशन
अच्छा सीए करके छै अहाँकेँ
ह।
ओर किछु बताउ अपना आ अहाँ तऽ मे। गाम ताम जाइ छियै हमरो नहि छै हम तऽ बनारस रहै छियै
अहाँ बनारस रहै छियै। अच्छा, अच्छा, आहा छियै कतके
अ एना तऽ हमर गाम उधर पड़े य अहाँकेँ कि नाम छै सीतामढ़ी तरफ भेटा गाम सीतामढ़ी। और एऐना हम सभ रहे छिये बनारस मे जेनाह रहे छियै ने अपन परिवार ओनाहिते हम भी सभ परिवार साथ बनार से रहै छियै। हू।
अच्छा।
तऽ अहाँ गाम मे जाइ छियै कि नहि
जाइ छियै ने एखने अगस्त मे फेर जेबै।
कि छै अगस्त मे
अगुस्त मे हमर बाबाके बरखी छै
अच्छा बाबा के बर्खी छै ओहिमे जायब
हँ पाँचम बरके छै ने तऽ पापा कहलखिन जे नहि जरूरी छै।
अच्छा, पाचम्बर कि छै अहाँकेँ चच्चो सभ हत हेतै ने चाचा बुआ
हँ, चाचा छथिन दूटा चाचा छथिन बस बुआ नहि छै।
बौआ नहि छथिन दूटा चाचा छथिन।
खिन इह तऽ साँ मतलब मरि गेल छै।
तऽ मतलब बड़ बड़ अहाँकेँ पप्पे छथिन
नहि बड़का त हमर हमर सभसँ बड़का रहै बौआ ओहिके बाद रहथिन दूटा भाय पापा के पप्पा सभसँ छोट छथिन
अच्छा अच्छा तऽ अहाँ सभ मतलब चाचे कहै छियै बड़ा पापा सभ नहि कहै छियै एना चाचा बड़ा चाचा छोटा चाचा। हँ इन।
सभसँ बड़ा वाला के बड़का पापा कहै छियनि और बीच वाला छथिन तिनका प्पा कहै छैय।
अच्छा आ तखन अपन पापाके
अपनो पापा के पप्पे कहैन छिए
हँ तऽ सही छैय न
हँ।
सभ ओम्हरे रहै छथिन राजस्थान के ओसभ उम्हर गाम साइड
नहि राजस्थाने मे रहै छथिन एतेक
अच्छा सभ फैमिली एकसाथ रहै छियै अहाँसभ।
नहि पप्पा सभ तऽ अलग अलग रहै छथिन हमसभ एक। जह रहै छै बड़का पापा दोसर जगह रहै छथिन आओर और पप्पो सभ सभ दोसर जगह रहै छथिन लेकिन हुनकर फैमिली सभ गाम मे रहै छै
अच्छा बड़का पापा के परिवार गाम मे रहै छथिन
हँ, हमसभ एतऽ रहै छीयै।
ह तऽ अहाँकेँ उमर दरभंगा के किछु बताउ फेमस हम तऽ दरभंगा नहि गेल छियै हम तऽमर गेलल छै मधुबनी साइड
मधुबनी जेनाकि मधुबनी मे एगो गाम अबे छैय पंडौल चोरी चिन्हैत हबै
हँ, हँ, पणडौल
आ तऽ पंडौलमे नानी गावमे
अच्छा आहा नानी गाम पंडौल भऽ गेल
हँ दरभंगा मे हमर मौसी रहे छै, बीच वाली
अच्छा, अच्छा तऽ अहूँकेँ जे झंझारपुर गाव छै ओ तऽ अहाँकेँ दरभंगे मे पड़ेय अहाँ के उम्हर एकटा ज्वालामुखी माता के मंदिर भी छैय न बहुत फेमस
नहि ई सब मतलब हम गामव शुरू से नहि ने रहल छियै तऽ ई सब ह मरा ओते पता न होत उमहरका
नहीं जेना उमर के लोकके इसकुल देवी छथिन न ज्वाला मा माता हुकरर मंदिर बड उ छै लगमे गांव के टानजदीक छै कतहु
नहि हमर सब के तऽ कुलदेवी काली माता जी छथिन
हँ हमलोके भी वएह छथिन नहि मतलब फेमस मे बताबै छियै ओ शम्भू बाबा सुनने हेब शम्भू बाबा
हाँ शंम्भू बाबा नाम सुनने छियनि
हँ हँ तो ए हँ उएह छै उएह पे छथिन ज्वालामुखी म हम गेल छलहुँ पिछिला साल ओ मन्दिर हँ ज्वालमुखी मन्दिर तऽ ओतय हमरा भेंट भेल छलै शम्भू बाबासँ ओतऽ खूब हुनका लए भीड़ छलै सबके
अच्छा नहि मतलब कि शुरुआतसँ ओतऽ नहि ने रहै छै तऽ हम ओतऽ जााद घूमल नहि छियै एते हम राजा
हम भी नहि ओते रहै छलहुँ हम तो अभी किछु साल से गाम जाना आना केलहुँ हम गाम बहुत टाइम से नहि रहै छलहुँ हमरो नानीके गाम बेनीपट्टी साइड छले तऽ उम्हर जाइ छौ ने तऽ आब तऽ हमर नानी चलि गेलखिन कलकत्ता
अच्छा
हम बेसी जाना आना नहि छैय
आप बिहार मे। ओते अथी नै ने छै रोजगार तइ दुआरे बाहरे सब रहे छै आइ काल
हँ से तऽ छै ने लेकिन फिर भी बिहार मे भी अब बढ़ै होइ छै जेना पटना जेना छै ओनाहिते धीरे धीरे सब के हाइटेक बना देते बिहारके त भऽ जेतै बिहारमे बेसी
लेकिन एखन टाइम लगतै किछो
हँ से तऽ सही कहलौं आहँ टाइम तऽ लगते बड नीक छै ना एक तरिका से
हूँ भा
आ किछु बताबो आयुष केम्हर केमहर गेलहु हन एखन तऽ अहाँ हँ एना अहाँ मधुबनी अहाँ अपन मिथिला मे कतऽ कतऽ घुमलौ
मिथिलामे तऽ एखन मिथिला हाट जा कऽ आयल छी हम और कपिलेश्वर महादेव गेल छी गंगा घाट गेल छी और ओता जनक
के सिमरिया
हँ सिमरिया गेल छी जनकपुर गेल छी
अच्छा जनकपुर भी भए गेल अहाँके जनकपुर हम बचपने मे गेल छी हमरा लागैया हम छह सात साल के छलहु जे हमर भाईजी के जनउ छलै तऽ ओहे कहल म्मा पपा लऽ गेल हम वहे काल के दादी गाम गेल छीअइ अपन वैह काल मे लऽ गेल छलखिन जनकपुर सब कऽ तखने कऽ गेल छियै और एखन तक ओकरा दादी गाम नइ गेल छी हम हम अखन कितनो बार भी गेलो हँ नऽ तऽ खाली अपन नानी गाम गेल छलहुँ नानी छल खिन तइ ला भेटाबे भेंट कराबै छलहुँ
आ ओहो चलि गेलखिन कलकत्ता शिफ्ट भऽ गेलखिन हमेशा लऽ तब गाम बेसी कम भऽ गेल छै हमर जाना आना
ओ
पता नइ लगभग सब जगह दर्शन भऽ गेल भगवत ओतय भी गेल हैब आहाँ दुर्गा स्थान
नइ दुर्गा स्थान नइ गेल छु उम्हर लेकिन दरभंगाक केँ जे प्रसिद्ध छथिन काली मैया औरो सब जे माता जी केँ मंदिर छै तिम्हर घूइम केँ आयल छी
हँ उम्हर और भी मंदिर सब छै न दरभंगा दरभंगा महाराज केँ एकटा बनारस मे भी दरभंगा महाराज के एकटा उ छै घाट छै ऊपर उनकर महल भी छै घाट भी छै दरभंगा घाट
दरभंगा घाट तहन दरभंगा म्यूजियम और तारामंडल सब सबटा हम घुम कर आएल छी
हँ नइ इम्हरो छै बनारस म अभी बताबै छी दरभंगा घाट छै
हँ ओ तऽ हमरा घुमय केँ ओते शौक नइ रहै छै हम जाइ छियै तऽ हमर भाय घुमक्कर छै तऽ उम्हर लऽ कऽ एम्हर उम्हर चलि जाय
उम्हर एकटा और कियो मन्दिर छै नऽ महादेव केँ भि मंदिर छै नऽ दरभंगा मे फेमस
नइ होतै तऽ सबसँ फेमस छै श्यामा माइ मन्दिर
श्यामा माइ मन्दिर की छै ओतय केँ मतलब एना किछ मतलब प्रसिद्धता के कोई कहानी किछ किछ तो हेते
एते नय पता लेकिन ई कहै छै मतलब की जेनाकि ओत अगर किछो मांगे छै न क्यों ओ तऽ जल्दी पूरा करै छथिन ओ माताजी
तो कते दूर छथिन स्टेशन सँ
स्टेशनसँ लगभग आठ दस किलोमीटर
क्यो गाम साइड पड़ै छथिन की
नय मतलब ओ दी मत दरभंगा यूनिवर्सिटी देखने हेबै तहि केँ पासेमे छथिन
अच्छा दरभंगा यूनिवर्सिटी साइड छथिन मतलब एना कहिओ जाय केँ हैत तऽ दरभंगा उतरके दरभंगा यूनिवर्सिटी केँ पास जाकँ मंन्दिरके दर्शन कर सकै छै
हाँ कसिक छै आरामसँ
हँ तब तऽ नीक छै तऽ अहाँ जायब अगस्त मे
हँ जाएब लेकिन सात दिन लेऽ सात दिन मे काम सब फाइनल कऽ के वापसो आबै के छइ
अच्छा अहाँकेँ मतलब पाँचो बरखी अहाँकेँ बाबा केँ ओतहि भेल छै गामेपर
हँ गामे पर भेल छैन पपा केँ पपा चलि जाइ छलखिन आन बेर तऽ पपा केँ छुट्टी दऽ दै छलै
मतलब अहा सब एम्हर रहे छी लेकिन अहाँ लोग केँ सब किछ उम्महरे होइ य
हँ मतलब पापा के काज इमहरे छै, ने ऑफिस वगैरह ताहि दुआरे
ठीक छै ना आयुष राखै छियै न ठीक छै।